ठीक छै अहाँ केहन छी
सब ठीक छै कंही हमर घर मे मेहमान आबि रहल छथि हम सोचि रहल छी जौं शाही पनीर पन आ बनाबी
अच्छा बड़ा उत्तम बिचार य बनाउ बनाउ
ह थोड़ा बहुत पता छै मुद्दा अहाँ विस्तार से बताउ ने
अच्छा पहिले अहाँ सारा सामग्री इकठ्ठा कऽ लेब जेनाकि पनीर काजू पेयाज टमाटर ई सब आहां मंगा लेब। ओकर बाद फेर आहां काजू के कनि गुनगुना पानि मे फुलै ल दऽ देबै ओकर बाद फेर काजू काजू हमर भींगैत रहत अहाँ तब तक प्याज प्याज टमाटर सभके काटि लेब आओर प्याजके कनि तेल गरम क के प्याज के कनि सुनहरा लाल हुव देबै ओकर बाद फेर अहाँ ओहिमे टमाटर देबै आ दुनू के कनि भूजबै आराम से ओकर बाद फेर बाकी के सारा मसाला इकठ्ठा कऽ लेब जेना कि हाल ई धनिया मिर्ची नमक ई सब अहाँ इकठ्ठा कऽ लेब ओकर बाद प्याज टमाटर अहाँके नीकसँ भुजा जायत तहन फेर अहाँ ओहिमे सारा मसाला गिरा देबै आ ओहो भूजबै काजूके अहाँ मिक्सीके जार मे कनि पीस लेब आओर फेर जब जहन अहाँके मसाला नीकसँ भुजा जायत ओहिमे कनि फ्रेश अथी फ्रेश क्रीम फ्रेश क्रीम आनिऽ दऽ देबै ओकर बाद फेर ओकरो कनि भुजि देबै नीकसँ तहन काजूओ दऽ कऽ नीकसँ भूजि देबै ओकर बाद फेर पनीर पनीरके अहाँ काटि लिअ बढ़िआँसँ जेहन आकार में अहाँके काटयके मोन होइए काटि कऽ फेर अहाँ जरूरत के हिसाब से ओहिमे रस लगाउ रस लगाकऽ जहन रस खौल जायत ओहिमे पनीर गिरा दियौ ओकरा पाँच मिनट तक बर्क दियऔ ओकर बाद फेर अहाँ सर्व सर्व करू अथी सङ्गे पूरियो सङ्गेऽ क या पूरी पुलाव या पराठा नान जकरा सङ्गे आहाँके सर्व करैके मन होइय अहाँ सर्व करू
अच्छा की की मसाला ऐ ए की की मसालामे की की लेब
मसालामे अहाँ जे नॉर्मली होइ छै हल्दी धनिया गरम मसाला मिर्ची पाउडर नमक इएह सब आओर नहि किछु एक्स्ट्रा किछु नहि बस क्रीम ये क्रीम फ्रेश क्रीम लऽ लेब आओर कनि काजू प्याज टमाटर धनिया पत्ता ता कस्तूरी मैथी
अच्छा तकर बाद
ओकर बाद अहाँ
मे थोड़ा
हँ तेल तेल बढ़िआं से गरम कऽ लिअ ओकर बाद ओहिमे प्याज गिरा लिअ प्याज अहाँके बढ़िआँसँ लाल भऽ जायत तहन फेर अहाँ ओहिमे टमाट मटर देबै टमाट
टमाटर डालली ओके प्याज भुनने के बाद अदरक लहसुन डालू फेर टमाटर डाली नरम होय दियो
बनेबय तऽ कनी माटर अह के नीकसँ ग गेल
अच्छा तऽ काजू
काजू अहाँ मिक्सी के जार में दऽ क कनि पीस किय आ ओकर बाद अख सारा मसाला अह गिरा देबे ने सारा मसाला भेजा जात भुजा जायत नीकसँ ओकर बाद काजू गिरा दियौ पीसल काजू जे यए से गिरा दियौ ओकर बाद फेर की कहैत छै कनि क्रीम
डाली सकैत छी
कहलियै
क कइ ए ओहि समय काजू छओ डाली सकैत छी
जखन मसाला अहं के भूजा जायत ने तखन अह काजू और ई क्रीम अहाँ द सके छीये आ दुनू के द
ह अच्छा तखन एकदम चिकना पेस्ट बना लेब
हँ हँ एकदम जखन कढ़ाइ मे से पूरा तेल छोड़ देत ओकर बाद अहाँ जरूरत के हिसाब से जते अहाँ के रस लगबे के य त रस लगाव गरम मसाल तऽ जहन बरैइक जाइ छै तहनो आदमी दऽ द द दैई छै नहि तऽ फेर अहाँ मस्सलो मे भूजि सकै छी
वाह सुनी ते मुँह मे पानी आब गेल आबि गेल
अच्छा
शाही पनीर के नान रोटी आज जीरा राईस संग परूसु बहुत स्वादिष्ट लागत
सङ्गे परोसि सकैत छी अहाँ पूरी सङ्गे परोसि सकैत छी पराठा सङ्गे या फिर पुलाव बनााकऽ पुलाव सङ्गे
हूं अहब बहुत ने तरीक कैसे समझायलू अ थोड़ा थोड़ा अ नान बनाव आयल छै
हां हां नान नान। ऊं नानके आटामे कनि अहाँ अच्छ दही कनि दऽ दियौ आओर ओकरा कनि मतलब सॉफ्ट आटा नहि ओकर मैदा मैदा लऽ लिअ मतलब जतेक आदमीके अहाँ बनबैके यऽ ओहि हिसाबसँ अहाँ मैदा लऽ लिअ
हूंअ्
ओहिमे कनि अहाँ दही दियौ
हूंअ्
ओकरा फेर अहाँ सॉफ्ट ओकर आटा स लगा लिअ ठीक न ओकरा कनि दस मिनट तक पन्द्रह मिनट तक रेस्ट धोय ला दऽ दियअ
हूंअ्
भऽ जायत तह फेर अहाँ ओकर अथी
हूं जमाइन मंगरैला डाली हूं
जामाइन मंगरैल दैके मोनिय तऽ दऽ सकैत छियै ओना ओतऽ जरूरी नहि छै कि दैएके छै ओनाहितो आहां बना सकै दै छी
अच्छा शाहि पनीर ने नान अच्छा लगे
ह अच्छा ह अहाँ हँ अहाँ बना सकैत छी अहाँ के जे आदमी आबै छै हुनका कोहयुन हुनको मन
ह त तऽ बहुत स्वादिष्ट लागत
हँ अहूँ अहूँ अपन टेस्ट करू अहूँकेये केहन लागैए बताउ बना कऽ आओर सब कहियौ अच्छा हमरो ठीक यऽ आओर घरमे सबगोटा छथिन
सब ठीक छै ह तऽ बताइ आऔर कुछु बनाबै नया नया सीख छ अछी ठीक अछि तू
जे बनबे के मन होइया अहाँ पूछि सकै छि हमरासँ
पुलाव बनाल आ अ बताउ पुलाव कैसे बनाए
पुलाव के लेल अहाँ चावल मतलब जितने अहाँके चावल के काज य ओते चावल अहाँ लऽ लिअ जेनाकि एक गिलास चावल लऽ लिअ
अच्छा
नीकसँ अहाँ धो कऽ आधा घंटा तक ओकरा फुल दियौ
हूँ
त एमहर अह अहाँके चावल नीकसँ फुलि जायत तहन अहाँ एक जाहिमे बनेबै ई अथी मे जेना कढ़ाइ बहुत आदमी कढ़ाइयो मे बनबै छै नहि तऽ बहुत आदमी कूकर कूकर मे सेहो बनबै छै तऽ अहाँके क जाहिमे बनबै छीयै ओकरा नीकसँ गरम कऽ लेब ओहिमे कनी घी घी द क ओकरा जीरा द क फेर एक चक्र फूल दऽ सकैत छी आऔर बड़ा वला इलायची दऽ दियौ छोटा इलायची द दिय ल ई बोलकी द दिऔ खरा मसालामे
हूॅं हूँ
नीक स अहाँ अथी क लिय चटका दियौ जहन भुजा जेत नीक स ओकरा बाद फेर अहाँ काजू कनीक काजूओ द सकइ छियै काजू
अच्छा कोन सा चावल लेअ्बै
आ ओ क् स् पुलाव बनबै लए तऽ अहाँके बासमती राइस बढ़िया रहत
पतला पतला बन हूं अच्छा ओकरा ले के बाद तकर बाद
देब नीक स धोइ क ओकर बाद फेर अहाँके जहन सारा मसाला चटृकि जायत गोटा वाला तहन ओहिमे ओ चावल के अहाँ गिरा त कनि दू चार मिनट नीक स भूजि दियौ आ जेना की आहां एक गिलास चावल देने छियै तऽ कूकरमे बनबै छी तहन तऽ एक गिलास आओर फेर आधा के आधा पानि दियौ माने अहाँ खुला बरतन मे बनबै छी जेनाकि डेकची वगैरह में लोहिया वोहिया में तो डेढ़ गिलास पाइन दियौ आई ओकरा नीक स बनअ दिऔ कनि नमक सेहो गिरा देबै
अच्छा
सबस आखिरमें मसाला छिड़कू तकर बाद गैस बन्द कर दीजियऔा
हूं
उह
प
छै आओर बताबु तऽ की करब
आओर सभ तऽ ठीक छै तहन अहाँके गेस्ट कखन एथिन
आ शायद परसू
अच्छा बढ़िआँ बात इय आर आर अहाँके घरमे तऽ आइ जन्मदिन य अहाँ बहिनके
सब ठीक छै
आ
शाही पनीर नाना बहुत नीक तरीका से समझेलू तू। ह ह आ बहुत नीक तरीका से समझायल तू हं हं न न धन्यवाद खाना बनाउ नहि पौकसे
अच्छा अच्छा
हमार शौक छै खाना बनायलु हां हम करु जरूर रेसिपी बनायब
बनाउ गना आओर सब कहियौ तहन हो
कोनो बात नही शुभका मना मेहमान सभके साहि पनीर जरूर पसन्द आयैत आशा यही करब ठीक छै फेर भेट होइत नमस
ठीक है नमस ते नमस्ते ब